हेलो
हँ आवाज जाइ छैउ
हँ हँ हँ आवाज आबय याअ बढ़िआँ छै आओर साँझके नाश्ता पानी भऽ गेलै एखने पाठ कऽ कऽ उठलहुँ ह
अच्छा सझके पठ कर छ
टाइम
एह तह तऽ तू एकदम भक्तममेी छ लीन
नहि रोजाना तऽ नहि पाठ भऽ पबैय कियकि काज सबके वजहसँ तऽ मतलब नहियो होइ छै सब दिन सब रंग के भऽ जाइ छै लेकिन को किश रहै छै दुनू टाइम आ क कहियो ओ मूडो छै गोो मूडो होइ छै नहि पाठ करियौ नहे अपन भऽ गेलै धूमन द आबै छियै ने तऽ धूमन के साथ पाठो पाठो कऽ लेलहुँ दुनू टाइम
अच्छा ठीके छौ मोन लागे छौ तऽ किया नहि करब हमरा सब किया बनबे ह
हुँ से तऽ शुरुएसँ पाठ करैमे मोन लागैया दोसर पपापा क काजी सब हमर शुरुएसँ मने स्तोत्र ई सब जोरसँ उच्चारण करै छलखिन ने तऽ माहौलो के प्रभाव पड़ैत छै हँ दू तीनटााज दू तीनटा स्तोत्र जे छै से पप्पे सबसँ सुनि सुनि कऽ याद भऽ गेल तऽ सुनलासँ बहुत होइ छै सुनिनि सुनि सुनि कऽ बहुत किछु भऽ जाइ छै
ह सुने सुने याद होइ छै ने गीत केना लोको के याद हो जाइ छै सुने सुन तना ओहो चीज सुनते सुनते याद होय छै स्रोतो त गीते वाला सुनि सुन कऽ आब याद भऽ जाइ छै
हँ आ इएह हम जे एतेक जोरसँ बजैत छियै तब उएह ई दुनू बहिन कयल छै पुष्पांजलि शिवांगी ी के
अच्छा ओ दुनू सिख ले छै
हँ जे शिव तांडव हे जे छै आग आगा के चढ़ लकरो याद छै पुष्पांजलि के इ होइ छै जे मतलब जते जोर सब बाजी तऽ मतलब छोट छोट बच्चा सब याद भऽ जाइ छै
हँं तऽ होयइते हो छै सुन सुनै याद भ जाइ छै ने
हँ जेहन घरके मने वातावरण आओर काल्हिसँ आब खुलैय महाविद्यालय
अच्छा हमन तऽ जयबै काल्हिसँ
हँ उएह नीक रहै छै घर पर रह तऽ बुझियौ तऽ मने पढ़इ की पढ़ा सबब शीखा जेर
काजे भऽ जाइत छै हँ सही बात घरमे बेसी लोक छौ ने तऽ काजो बेसी हेतौ
आ ई तऽ नहि छै जे आब किताब आब ई मतलब पैघ भऽ गेलियै ने आब बच्चा तऽ छियै ने ज मत बठ रहल अइ तऽ आब काज ले नहि उठेबे आब तऽ काज ख भरले पा हमर बुझै छथिन बहुत डिस्टर्ब होइ छै लेकिन पप्पो मम्मी सब की करथिन
नहि की करत सही बात छै काज करऽ पड़ै छै
जे कर चाहे हैस कऽ की चाहे कान कऽ चाहे जेना कऽ कऽ करत करबे करत से भऽ जा छै उएह फेर बाहर निकलू तऽ अपन टाइम टेबुल रहैत छै
हँ नीक होइत छै कनि मोनो लोकके लागल रहैत छै ओ उबल ने मौन काज कर कर तऽ मन उज हो जाइ छै ने
सर मने समय मने बानधल रहे छै तहन जल्दी जल्दी काज भ जाय छै छै से होइ छै जेना स्कूले जाइ छलियै या तऽ मने भोरे चलि जाइ छलियै तैयोमे काज कऽ केऽ जाइ छलियया सभ चीज भऽ जाइ छलै घर पर रहहु त जरूर घर पर रहहु छ त तखनो करबे तख बराबरे कोनो एहन अथिी नहि रहे छै समय के लिमिटेशन नहि रहे छै आ बाहर निकलू तऽ अपन भाय टाइम टू टाइम कहऽ एखन इन्गजाम नहि मिलय फर्स्ट ईयरके हँ
तऽ फर्स्टो इयर मे ट्रांस्ट छै इकुल वालला
फर्स्ट ईयरमे
इंट्रनशिप दै छौ स्कूल मतलब जेनााक जाइ छौ
हँ हँ हँ हँ हँ हँ फर्स्ट दोनो में सेकेड दोनो में नहि नहि से एक महीना ई विद्यालय गेल छलौं हें तऽ बझा एयल इस ई महाविद्यालय सनि विद्यालये मे न ट्रेनिंगे में उएह मे नीक
अच्छा
जाइमे बच्चा सभके साथ ओहिमे नीक लागै छै आ दोसर अपना आपके कॉन्फिडेंस जागैत छै कि हँ हम मने पढ़ा सकैत छी ह मने हम बच्चा के पढ़ा सकै छियै फर्स्ट दिन गेलहुँं तऽ मने भेल की की ब कखनो काल के की होइ छा ने जे अपने बजियो ने त अपनोहो बात जेना लगे छै कि मने हम की बजै छियै मलब की टाइप के मने अथी होइत रह छै ह तऽ फेर हँ फेर उएह फेर जहन गेलियै तऽ एक दिनमे हम सिक्स सेवन एट मे जाइत छलियै य त फेर धीरे धीरे जखन गेलियै तऽ हलाकि घर पर सोइ लए हम कऽ केऽ नहि जाइ छलियै या जे की पढ़ेबाक कियकि संस्कृते छै और ओमे तो बच्चे ओकरा ते ने अपन ग्रेजुएशन दसमा वालला त बच्चा छै बच्चा के तऽ शुरू सँ एकदम तऽ से बहुत नीक रहल आब चारि महीनाके सेहो नहि एस्पॉट की रहव चारि महिना र आब हो ह चारि महिना आब सेहो भेटत ई द्वितय वर्षमे ह तऽ ओहोमे कहहु उएह नीक लागैत छै
नीक छौ जे नीक लगे छौ तऽ ठीके छौ ने तहन जॉब भ जेतौ तऽ पढ़ाबो मे नीक लगतौ हमरा सब
हँ तऽ उएह नीक छै मने इएह शिक्षण नहि ने उएह बहुत नीक छै शिक्षा आब से दुआरे हम उएह दुआरे मने ई पुष्पांजलिहो के साँझ क ओकरा संस्कृतमे कोनो कहानी सुनेलहुँ कियकि बुझैत छियै कि हमरा इएह लाइनेमे च जाय के अए त किया के न्या अपनो हो है जइला है जइला जा लाइनमे नीकमे नहि लागैए तऽ शुरुएसँ ओकरा कनि कनि करी तब ताकि मनोबल बढ़ैत छै अन्दर से क लऽ खुशी भेटैत छै तब जेना पुष्पांजलि तीन चारि टा श्लोक याद करा देलियै बात छै बच्चो पर डिपेंड करैत छै से पुष्पांजलि नीक अपन छै बच्चाेते होयत की जे पढ़बे नहि करत कतबो ग इम्हर आमहर कऽ दियौ लेकिन इ हँ हँ से ई पुष्पांजलि में न छै ओ अपनेहे आबि जाया कहिये द या एकदम जिज्ञासु जे की कहु ओई एहन में तो ओकरा जे पाआर्ट सआप बॉडी मतलब ई शरीरमे जे अङ्गके नाम होइ छै से ओकरा संस्कृतमे याद करबा देने छियै अंगूर के जे संस्कृत मे की कहै छै से सब
ह्म हँ
त ओकरो नीक लागैत छै बच्चा की सुना छै बच्चा तऽ खाली कहानी सुनऽ चाहैत छी आ बस एक बार एक कहानी सुनाबै रहियौ आ एकटा अपन ओहो मनोबल बइयऽ रहै छै जे हँ भाय अखेन एकटा बच्चा छै आ विद्यालयमे जे है हे हमरा से तऽ बेसी सेहो छै हम की ओ तऽ धन क हमरा ओर के हमरे जे छै पैघ हँ अरे ओ तऽ तैयो कह विद्यालय क म ओ तऽ मा माविद्यालय काई नहि जाइ छलैया ओकर बाहर आर के हे कॉलेज छलैया आ हम हमर तऽ ई एम डीटी हम तऽ ई स्टेडियम रोज रही फैयाज अहमद के
अच्छा
हँ तऽ ओ तऽ नीके भेल जे ओ फैयाज अहमद के हमरा भेटल शुरू मे हमरा बड़ा मन दुखी भऽ गेल जे बाप रे कियाकि हम बाहर निकले नहि ने छलियै यए
ह
आब इएहे होय छले जे बाप रे बाप रे केना हम जेबे क्या कहियो बाहर निकलल नै य हम किछु बेसिये है न बाजी वाला आदमी ककरो सामने हो हम नहि एकदम बेसी लेकिन ओ बुझैत छियै कि जे धनो आब नहि अछि हँ आब कहै जे हँ भाय मतलब आ सामने मे पड़त आरामसँ कऽ लेबै से त तऽ स्टेडियम रोड मे छै आइ पी एस स्कूल आइ पी एस स्कूल लग मे ओत छै ह ओते कनि क बस बस बदल तऽ आब ओ तोहुसँ जे आबि जाइ छियै तऽ कोनो दिक्कत नहि छै आब छै जे आरामसँ जा सकै छी हँ हँ आ हमरे हे जेका कते लड़कीसभ हमरा महाविद्यालय मे त कहलियै कि जे हम अ केना होइत रहे छै कि घर पर बइसल चल रहू तऽ होइ छै कि हमही एहन बोकबी छी ई यौ लेकिन जेहन बाहर निकलियौ त लगे छै ने हमरेहे एहन छै ह कियकि एखनो कते
एहि सब चीज के एक्सपीरियंस बहुत भऽ गेलै देखै ल अगै छै नहि ओकरासँ काफी ठीक छी हम
हँ आ दोसर घरपर सही कतबो मोनो बोर भऽ जाइत छलए तऽ बाहर क कतऽ जाउ से बात जाउ कतऽ जाउ
तऽ अपन भेल हमरा जे अगस्त भेल जे अगस्तसँ सुचारू रूपसँ चलत लेकिन काल्हिएसँ शुरू भेलै बिना परिक्षेहे के दू महिना से बन्द छलैया आ पता नहि आ सेकेंड इयर मे बैसबे की कत आइ अचानक नोटिस वाट्सप पर कहाँ कहाँ नहि भेलैय तहि दुआरे
फर्स्टयर एग्जाम नहि लेलको फर्स्टयर ए्जाम तऽ जूने मे शायद भ जै छै
हँ तैं ने खाली पाय चूसमे नम्बर वन छै
कैलाकि मुकुले तऽ सेकें्ड ईयर के ए्जाम हो गेलै
ओ कोन कोन कॉलज छ नहि ओ तऽ सेकें्ड इयर न हम हम फर्स्ट ईयर छियै
हँ नहि तैं कहलै आ नहि फर्स्टो इयर के जूने मे भेल छलै पिछला बेर तहि दुआरे आ मेघो दी के हमर जूने मे भेल छलै
सीटेट भऽ गेलेन
न सीटट नैय भैले य
आ हमर सीटेट भऽ गेल बिहार लेवल पर बिहार ई अठासी नम्बर हमरा आयल
वाह तहन तु एक्सपोट छै गै हमोरा सबके आगाँ मे असभ नहि किछु छी
नब्बे नम्बर अबिते तखन मतलब हमहूँ दऽ सकैत छलियैा के बी एस स डी एस एस बी मतलब दोसर राज्य के लेकिन अखन हमरा अठासी नं्बर एयल तऽ अपन बिहार लए छी आ ओना फेर ई सेप्टम्बरमे हेतै पाँची छओ सेप्टम्बर तक छै छओ सेट तऽ इहो दू दिन मे हेतै य बहुत ऽ ओहो हम भरि देने छियै सीटट लए
तऽ ठीके छौ ने ज ए एलिजेबल तऽ सब छ तऽ कर हम सब तहि जोगरक ने छी
पप्पा कहलनि कि जे मतलब हमहुँ देबै ने के वी एस जेना ई देलकै यया कहलकै पापा जेी निश्चिन्त भऽ जेयबै एके बेर ऑलर मतलब रहबनि तऽ आ ने बिहार लमे छियै ओहि टाइम मे की भऽ गेल छै ओहि टाइम मे की भऽ गेल छल एक तऽ रोजाना बाहर मने विद्यालय चाचियो हु ख कहैया ओ दच्षा कहैया जे तू ही मने छ एहन जे तू सब चीज कऽ ले छ अच्छा मने बाहर निकलनाइ घर में काज केनाइ फेर पढ़नाइ ओहि सब किछु
से ठीके कह
तऽ तऽ हम बात छियै माइन्ड सेट एहन कऽ लेने माइंड सेट एहन कऽ लेने छियै केकि भाय सब चीज करी के छै बाहर भीतर पैसा कमेनाइ सब चीज अलराउंडर बनेके छै
वाह बहुत मोटिवेशन मिलल
वाह ठरकी मतलब ह त ई दुआरे तऽ मम्मा ज ताहि दुआरे हम बाहर जाइतो छियै तऽ ई नहि छै आब टींगा गुदरिकऽ सुति रहलहुँ जे भाय आब हम बाहर हर से एेलहु हे तऽ केना भजे छै से ने तैयो मना ह क बना नहि नहि हमरा मानि कऽ शक्ति नहिो रहैया ने तऽ तैयो हम काज कऽ लैत छियै ककि देखियौ आब आगा हमरा जाकऽ छियै हम एकटा स्त्री मनेल लड़की छियै तब आगा जााक त केियो तऽ हमरा अथी नहि करते आगा जााक ते नहि ह मान क हमरा नक नौकरी करे के हय त की ओहन टाइप से शुरुए
हेबे करतै लेकिन ई होइ छै कि नहि सभ आदमी एक रङ्ग नहि होइत छै केयो ओ चीज कऽ पाबै छै केयो ओ चीज नहि कऽ पाबै छै
ओ तऽ होइते छै लेकिन ओहि टाइप के जे शुरुए सँ माइन्ड सेट कऽ लियै से बात
हू
से बात छै फेर उएह दीक्षा के ई चीज नहि छै ओ जे मन के एको रति कतौ चलि जेते तऽ बाप रे टिंगा बीदौड़ने रहतै ओ
सबके अलग अलग होइ छै हमहुँ सब बाहर निकलौं फेर सर मे दर्दे उठि गेल तऽ फर दोसर चीज किछु कऽ नहि पेबै कनी देरसँ धीरे धीरे आदत लागल लगातार भेल तऽ ठीक भऽ गेल थकाबट तऽ भऽ ए जाइ छै
आ हमरा तऽ मान हम तऽ ई अबितो छियै मधुबनीसँ तऽ तखनो हमर कनि समझि लै छियै मने लागिते नहि छै जे हम एते दूर मने जहि पर जे कि हम ने आधा घंटा के रस्ता छै ओतबा दूर पैरे चलि के अबै छियै कियकि स्टेशन तक के तऽ ओतय ऑटो नहि ने भेटे छै हँ ऑटो